हूँ
हँ नमस्कार मित्र
नमस्कार
मित्र आइ हम एकटा बहुत रोचक विषय पर चर्चा करब मित्र अहाँक वर्ष सबमे भारतक फुटबॉलक लोकप्रियता लगातार बढ़ैत जा रहल अछि जतेक पहिले लोक सब केवल क्रिकेटक चर्चा करैत छला आ आब फुटबलक प्रति सेहो रुचि बढ़ि रहाल अछि
बिलकुल मित्र हमरो एहनहइ लेनै लगैत अछि विशेष रूपसँ इ युवक सभमे फुटबॉल प्रति आ आकर्षण बहुत बढ़ल अछि विश्वक विभिन्न फुटबॉल लगी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आ सोशल मीडिया प्रभावक कारण लोकस आब फुटबॉलक विषयमें बेसी जानकारी रखल लागल छथि
हँ बिलकुल सही केलहुँ पहिले फुटबॉल केवल किछु राज्य धरि सीमित मानल जाइत छल मुदा आब देश मे विभिन्न भाग में लोक सब एहि खेल के अपनायब लागल छथि आ विद्यालय आ कॉलेज सब पर सेहो फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित होइत अछि
हँ विशेष रूपमे से पश्चिम बंगाल गोवा केरल मणिपुर मिजोरम आ पूर्व उत्तर भारतक राज्य फुटबलक लोकप्रियता बहुत पुरान अछि अब अन्य राज्यसभ सेहो एही खेलक विकास लेल प्रयास क स रहल छथि
हमरा मोन अछि जे भारतीय सुपर लीग अर्थात आ आइ एस एल शुरू होबाक बाद फुटबल लोकप्रियता काफी वृद्धि भेल अछि लोक सब अपन अपन टीम समर्थन करैत छथि आ मैच देखै मे रुचि ले सकी आइ एस एल के कारण देश फुटबल वातावरण बनल जाइत अछि विदेशी खेलाड़ी या परीशिक्षक सब आगामी भारतीय खिलाड़ी सब सिखबाक अवसर भेटत अछि आ खेलक। एस्तरमे सेहो सुदा रुपैया अछि।
मुदा एतेक विकासक मजबूत भारत फुटबॉल मे बीस ओ इस्तर पर ओ इस्थन प्राप्त नहि कई सकल अछि जे प्राप्त करबाक क्षमता रखैत अछि ई बात सत्य अछि प्रतिभा के कमी नहि अछि मुदा आधारभूत संरचना प्रशिक्षणा व्यवस्था आ दीर्घकालीन योजनापर आओर बेसी ध्यान देखबाक आवश्यक अछि जखन हम यूरोप अथवा दक्षिण अमेरिका के देशभक्त फुटबॉल व्यवस्था देखैत छी तऽ बुझाइत। अछी जे ओतैय बच्चा सबके बहुत। कम उम्रसँ व्यवस्थित प्रशिक्षण देल जाय। अछि भारतमे सेहो एहन व्यवस्था धीरे धीरे विकसित भऽ रहल अछि मु अबि भी हो बहुत गाम आ। शहरमे पर्याप्त प्रशिक्षण केन्द्र उपलब्ध नहि अछि। कैतको उपर दिभाशाली बच्चा। अवसरक आवामी आगाँ नहि बढ़ि पावैत
हँ बिल्कुल सही केहलु ई भारतक ई भारतक अ व्यवस्था धीरे धीर विकसित भ रहल अछि हमरा लागैत अछि जे विद्यालय इस्तर पर फूटबॉल मजबूर बनाय पर विशेष ध्यान देबक जे विद्यालय कॉलेज स्थानीय क्लब सब मिले के प्रवास खेलाड़ी सब उचित प्रशिक्षण दे तऽ भारत भविष्यमे बहुत बेहतर परस तसन क सकैत अछि
हूँ सही कहलु बिल्कुल दोसर समस्या ई अछि जे थ्रीरी क्रिकेट तुलनामे फुटबॉलक कम आर्थिक सहयोग भेटैत अछि प्रायोजक निवेशक इ अवरेजक मात्र आब बढ़ी अछि मुदा एखो बहुत सुधारक आवश्यक अछि हमरा लगैत अछि जे ग्रामीण क्षेत्र मे बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी छथि उसब दिन भरि फुटबॉल खेलैत छथि मुदा मंच नहि भेटबाक कारण रैस इस्तर धरि नहि पहुँचि पाबै छथि भारतक गाम आ छोट शहरमे प्रतिभाक कोनो कमी नहि अछि आवश्यकता केवल ई अछि जे प्रतिभावीक चिन्हल जाय प्रक्षितीत कियल जाय आ सही दिशा प्रदन कयल जाय
बिल्कुल महिना फुटबलक स्थिति पर अहाँ के की विचार अछि महिला फुटबॉल मे सेहो सकारात्मक परिवर्तन देखाय लेल भेटैत रहल अछि कतेको उक्ति राष्ट्रीय आ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतक प्रतिनिधित्व कऽ रहल छथि मुदा हुनकर लेल सेहो आओर बेसी सुविधा परिशिक्षण आ प्रतियोगिता आवश्यकता अछि
जखन महिला आ पुरुष दुनू वर्णक खिलाड़ीके समान अवसर भेटत तखन देशक फुटबॉलक व्यवस्था आओर मजबूत बनत
हूँ हूँ बिल्कुल सहि कहलूं हाॅं खेलक विकास लेल
समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक अछि। प्रत्येक वर्ग क्षेत्र आर आयु समूहके अवसर बैठबाक चाही आ भारतक भविष्य विषय पर बात करी की वहाँ मानल छी जे भारत भविष्यमे फुटबॉलक विस्तार पर बेहतर प्रदर्शन कर सकैत अछि
भारतक जनसंख्या युवा शक्ति आ खेलक प्रति बढ़ैत रुचि देखाइ जायसँ सम्भावना बहुत पैघ अछि जहाँ सही योजना प्रशिक्षण आ निवेश जारी रहल तऽ भारत निश्चित रूपसँ फुटबॉलमे महत्वपूर्ण स्थान बना सकैत अछि
हमरा सेहो एहन विश्वास अछि जे आब बहुत बच्चा सब लियो मेसी आओर आर रोनाल्डो जेकां खिलाड़ी सबसऽ प्रेरणा लैत अछि आ फुटबॉलमे अप- -पन करियर बनाबे के च-चाहैत छी
हाँ आ जखन प्रेरणा संग अवसर सेहो भेटत तखन परिणाम आवश्यक सकारात्मक होएत देश भरिमे फुटबॉल अकादमी युवा प्रतियोगिता आ प्रशिक्षण कार्यकर्तामे तर आवश्यक अछि मीडिया आ डिजिटल प्लेटफॉर्म सेहो फुटबॉलक लोकप्रियता वढ़ेमानमे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहल अछि
हाॅं बिल्कुल हाॅं आब लोकसभ विशेष विभिन्न लिख्यात मैच देखी छथि नाननीति बुझबैयत छथि आर खेलक तकनीकी पछ विषय मे सेहो जानकारी प्राप्त करैत छथि कुल मिला मिलाक देखल जाइ तऽ भारत फुटबाॅल अछि यात्रा चुनतीपूर्ण आवश्यक अछि मुदा प्राकृतिक दृश्य सकारात्मक देखल अछि।
हाँ आज क्षेत्र सरकार खेल संगठन विद्यालय प्रसि- क्षक खेलाड़ी आ समाजसभ मिलिकै प्रयास करत तऽ भारत फुटबॉलक क्षेत्रमे एकटा नव पहिचान भए सकत आ एक च यनवायक रहत फुटबॉलक वर्तमान स्थिति आ भविष्यक विषयमे बहुत किछु सीखने लेल भेटत हमरो बहुत प्रसन्नता भेल करेत छी जे आरो नव वर्ष सबमे भारतक फुटबॉल आ आओर मजबूत होएत राष्ट्रीय मंच पर देशक गौरव बढ़ाओत।
अभी मिटिंग मे हेतै हमरा सभ बहुत पसन्नता भेल आशा करैत छी जे आने वाला वर्ष सबमे भारतक फुटबॉलक आओर मजबूत होयत। अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर देशक गौरव बढ़ावैत
हँ सही कहलू आब भारतक भविष्यकेँ विषय बात
महिला फुटबॉल मे सेहो सकारात्मक परिवर्तन देखल लेल भेटैत रहल अछि कतेको युवती राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतक प्रतिनिधित्व कर रहल छथि मुदा हुनकर लेल सेहो आओर बेसी सुविधा प्रशिक्षण प्रतियोगिता आवश्यक अछि।
बिल्कुल दोसर समस्या ई अछि जे क्रि क्रिकट तुलना मे फुटबॉल कम आर्थिक सहयोग भेटैत अछि। परियोजक निवेषक आ मीडिया कवरेजक मात्रा आब बढ़ि बढल अछि मुदा एखनो बहुत सुधारक आवश्यक अछि हमरा लगैत अछि जे ग्रामीण क्षेत्रमे बहुत प्रभावशाली खिलाड़ी छथि ओसभ दिनभरि फुटबॉल खेलैत छथि। मुदा उचित मंच नहि भेटबाक कारण राष्ट्रीय स्तर धरि नहि पहुँचबैत पाबैत छथि
अब भारतक भविष्यमे विशेष मे बात करी आ अहाँक मानैत छी जे भारत भविष्य फुटबॉलक विश्व स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कऽ सकैत अछि।
हँ जखन महिला आ पुरुष दुनू वर्नक खिलाड़ी समान अबस सर भेँट तखन देशक फुटबॉल व्यवस्था आओर मजबूत होयत। खेलक विकास लेल स समावदोशी दृष्टिकोन आवश्यक अछि प्रत्येक वर्ग क्षेत्र आ आयु समूहिक अवसर भेटबाक चाही आब भारतक भविष्यमे विषयमे बात करी कि अहाँ मानबैत छी जे भारतक भविष्यमे फुटबॉलमे विश्व स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कय सकेत अछि।
आर्थिक पद सेहो एकटा महत्वपूर्ण विषय अछि। बहुत परिवार चाहैत छी जे हुनकर बच्चा पढ़ाइ पर बेसी ध्यान दियो कारण कतेक क्षेत्र में सफल होयबाक अवसर सीमित बुझायइत अछि
निश्चय भारत जनसंख्या युक्तिशक्ति आ खेलक प्रति बढ़ैत रुचि देखल जाइत तऽ सम्भावना बहुत पेघ अछि जहाँ सही योजना प्रशिक्षण आ निवेश जारी रहल तऽ भारत निश्चित रूपसँ फुटबॉल महत्वपूर्ण स्थान बना सकैत अछि हमरा सेहो इहसँ विश्वास अछि आ बहुत बच्चासभे लियोनो मेसी अआ क्रिशटेनो जेँका खिलाड़ीसभ प्रेरणा लैत अछि आ फुटबॉलक अपन कैरियर बनाबैत चाहैत छी आ ज तखन प्रेरणास संग अवसर सेहो भेटत तखन परिणाम आवश्यक सकारात्मक होइ देश भरिमे फुटबॉल अकादमी युवा प्रतियोगिता आ प्रशिक्षण कार्य क्रमंक विस्तार आवश्यक अछि
बिलकुल जे विद्यालय कॉलज स्थानीय करब सभ मिलीके प्रतिभाशाली खिलाड़ी सभ उचित प्रशिक्षण देत तऽ भारत भविष्य में बहुत बेहतर पदर्शन कऽ सकेत अछि
हूँ कुछ मिल के देखल जाय भारत में फुटबॉलक यात्रा चुनौतीपूर्ण अवश्य अछि मुद्दा प्रवृति दिशा सकारात्मक देखाइत अछि ह आ जा आ सरकार खेल संगठन विद्यालय प्रशिक्षक खिलाड़ी आ समाज भय मिली कऽ प्रहास करत तऽ भारत फुटबॉलक क्षेत्र में एकटा नव पहिचान बना सकत
आर्थिक पद सेहो एकटा महत्वपूर्ण विषय अछि बहुत परिवार चाहैत छी जे हुनकर बच्चा पढ़ाइ ओर बेसी ध्यान दियऔ कारण खेलक क्षेत्र में सफाई होयबाक अवसर समिति बुझायत अछि
बिलकुल आब लोक